डालो हैलो हैलो तव्हांखे आवाज़ु अचे पई मुंहिंजी हैलो आवाज़ अचनव पयीं।
हा हा अचे ती।
हा जय झूलेलाल
जय झूलेलाल
ॿियो केहिड़ा हाल तव तव्हांजा-
हा मस्तु तव्हांजो केहिड़ो हालु आ।
बस बढ़िया असां बि मस्तु ॿियो ॿुधायो तव्हां कहिड़े शहर मां प्या ॻाल्हायो दीदी
मां कल्याण मां ती ॻाल्हायां ता
अच्छा मां गुजरात पालनपुर मां-
अच्छा अच्छा!
अच्छा, त तांजे कल्याण जे बारे में ॿुधायो! सिंधी धरमशालाऊं या वरी सिंधी दरबार ॿरॿार या मंदिर वंदिर केड़ा अथव?
हा हा, आहिन असां ए त, माना उल्हासनगर में त पहिरें नंबर में हेॾो वॾो झूलेलाल जो मंदिर आ। पंजे नंबर में आ। हाणे चालीहो ईंदो न, हाणे ईंदो अब चालीहे। हा प्लस हाणे वरी सावण जा मतिलबु विर्त थींदा आहिन।
सांवण जा विर्त, थदड़ी नंढी, थदड़ी वॾी।
हा नंढी थदड़ी, वॾी थदड़ी, हा गोगड़ो। हम्म हम्म।
त चालीऐ में तवां वेंदा आयो दीदी?
हा वेंदा आयूं न असां लास्ट ॾींहं ते वेंदा आयूं ऐं विच में ॿ टे दफ़ा मतलब वेंदा आयूं जीअं हूंदो आ टाइम।
जीअं हूंदो आ टाइम, हा त ई सुबुह जो तव्वांजो थींदो आ कि शाम जो?
सॼो ॾींहुं हलंदो आ, सॼो ॾींहुं।
सॼो ॾींहुं मतलब रोज़ चालीह ॾींहं इअं पालींदा आहिन तव्हांजे?
हा जाम ॼणा रखंदा आहिन चालीहो, पो डेली वञिणो पवंदो आ न उनन जेहिंखे वो जीअं टाइम मिले घर जे हिसाब सां।
अच्छा! हां, न असां कान रखंदा आहियूं, मूंखे हेॾी जानकारी आ तॾहिं तव्हां खां वेठी पुछां कि भई इहे कीअं थींदो आ, असांजे हुते थींदो आ पर मां बि उहई छिलो ॾींहुं हूंदो आ त पो लास्ट ॾींह मां बि वेंदी आयां। ऐं प्रोग्राम व्रोग्राम थींदो आ असांजे हिते।
किथे रहंदा आयो तवां गुर गुजरात में मतलब? पालनपुर।
हा। आबू -आबू रोड ईंदो आ न राजस्थान खां पो आबू।
अच्छा।
उन खां पो बस असांजो स्टेशन ईंदो आ इयो।
अच्छा अच्छा! कीअं आ, तहांजो शहर कीअं थव?
असांजो त बढ़िया मस्त शहरु थव, अचो दर्शन करो अची। त लीलाशाह जी, साईं लीलाशाह जी बि कुटिया थव वॾी मस्त। जेका गांधी धाम में आहे न उन्हनि सांई वॾी पीढ़ी उते आ ऐं नंढी असांजे हिते आ। उन जो हर साल जो जे पाण चवंदा आयूं वरसी चवंदा आयूं त उहा ग्यारस जे त पो ॾियारी ईंदी आ न नवंबर में, त उहा आ नवंबर बर में ॾियारीअ में उते थींदो आ ग्यार्स जे ॾींह। उते गांधी धाम जिते मां तहांखे ॿुधांयां ती न त हुते वॾी वरसी लॻंदी आ, पो हुते ॿारन जी शादियूं कराईंदा आहिन, समूह लॻन थींदा आहिन हुते।
अच्छा अच्छा!
पैसे, भले केर बि हुजे भले ग़रीब हुजे कि अमीर हुजे। न, गांधीधाम में।
गांधीधाम में पो
में साल थी विया आहिन, साल।
कुझु महीनो हूंदो न, या छा ईअं माना
नवंबर नवंबर चवां थी न, कार्तिक महीनो कोन ईंदो आ हा कारतक महीनो ग्यारस हूंदी आ न
पोइ माना कंहिं पर्टिकुयलर ॾींहं ते शादी कंदा हूंदा न, किन सॼो महीनो हूंदो आ?
तां पाण गयारस रखंदा आहियूं, न कारतकनि जी वॾी ग्यारस
हा
तंहिं ॾहें साल में हिकु भेरो
शादी माना थींदी आ, जेका
हा, छा समूह समूह शादिय थींदियूं आहिनि, पोइ हुन न्याणीअ खे जेके पो ॾाजो ॿाजो, सभु ॾहिड़ो हूंदा आहिनि उहो सभु उन्हनि जे तरफां ई ॾींदा आहिनि।
पोइ हुन लाइ छा कबो आ, नालो लिखाइबो आ?
हा उन लाइ नालो उते जो रजिस्टर कराइबो आ, छह महीना पहिरियों थींदो आहे नालो वालो लिखण करण जो उते जो उहा ॿई जोड़नि जो नाला वाला लिखंदा कंदा आहिनि पो वरी उहो ॿुधाईंदा आहिनि भई कॾहिं अचिणो आ, उहो रोज़ु पोइ जॾहिं जॾहिं उन्हनि खे मिलण जो हूंदो आ, की भई हिते नालो वालो फॉर्म वार्म भराइण जो करण जो, पोइ वरी ग्यारस ॾींहुं शादी थींदियूं आहिनि उन्हनि नयाणियुनि जूं, उहे करा उहे ई कराईंदा आहिनि हू पोइ जेको बि ॾाजो ॿाजो सभु जेको ॾियणो हूंदो तनि, उहो सभु उहो तयारी बि उहे ई कंदा आहिनि उहे ई सभु
अच्छा, हिते उल्हासनगर में मां ॾिठो आहे जाम जाम ॼणा अलाए ईअं ईंदा त आहिनि, फोटू मां कॾहिं ईअं ख़बर न आहे भई वसण शाह दरबार आ न, हुनमें ईअं हो त अंधनि जूं बि शादी कराईंदा आहिनि न
अच्छा, हा
ईअं माना मां इंस्टा में ईअं ॾिठो हो
अच्छा
माना मां बि वेंदी आहियां ईएं इन में सोशल, हिन में जुड़ियल आहियां योगा वोगा थिए त, केॾी महिल फंक्शन वंक्शन थींदो आ त पोइ सभु उहेई जान पहचान, जेके शेवा में जुड़ियल आहिनि मंदरनि सां जुड़ियल आहिनि त हुननि जो ईअं ईंदो आ।
अच्छा पोइ तव्हां वेंदा आहियो मतिलब
ह न न मां ॾिसंदी आहियां, हा ईअं माना असां मां दरॿार में त नेम ठाहे करे
अच्छा, अच्छा बाक़ी उहो तव्हां हुन में जानकारी हीअं अथव तव्हां ॾिसंदा कंदा आहियो तॾहिं, न न ॾाढा सुठो थींदो आ न सामूंड खां, असांजे हिते त छा थींदो आहे असांजे हिते त जीअं वरसी पाण मल्हाईंदा आहियूं हर साल जी गुरूनि जी, असांजे त पोइ उन ॾींहुं वरसी थींदी आ
अच्छा, अच्छा
असां हिते वरसी मल्हाईंदा आहियूं धाम धूम सां हिते मल्हाईंदा आहिनि, असांजे कुटीआ ते मां तव्हांखे ॿुधायां पई त उते पोइ वरी इहा वरसी बरसी करे भई बहिराणो साहिबु रखायो, उहो भंडारो साहिबु उहो कराईंदा आहिनि, वरी भई छेॼ ॿेज लॻंदी आ, रेलियूं निकिरंदी आ, कलश यात्रा निकिरंदी आ। उने ॾींहुं उहो कराईंदा आहिनि उहे।
अच्छा अच्छा
अएं, ॿियो त ॿियो, तव्हां ही चंड्रु बि कंदा आहियो हेठ वारो?
हा हा, कंदा आहिन न।
अच्छा, जेठ ॼे
असां बि छाहे मतलब, जी
ॼेठ पूॼंदा अह्यूं, ईंअ
मन ईअ मंदरन में ई ॾिसंदा आहियूं, केर छा तो करे, छा माना हाणे मूंजी ससु ई कंदी आ, असांखे बि एॾी ॼाण आएई न, जीअं ॿिया कंदा आहिन, मना असांजी दरबार आ, जीअ हू सेलिब्रेशन कंदा आहिन त असां बि मतलब, थोड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन ॾींदा आहियूं मना पो, लंगर प्रसाद ठाराईंदा इन, हे कंदा इन, सभु मना जेखां जेको पुॼयो मना
जेखां हा, न न ही जेको हींअर पाण ॼं चंडु कान पूॼंदा आहियूं दीदी!
हिन महिने यो?
हा हिन महिने यो, येठ जो कोन पूॼंदा आहियूं सत शयूं रखे करे, उहो तव्हां कान्ह पूॼंदा आयो?
सत शयूं रखी करे?
जीअ पुला थियो, चोंरा थिया, सयूं अंबु अएं ईउ कारा ॼं, हा, न न पुटनि जो न, हूअ भी। थींदो आ, असां हिन पासे असां त, न कंदायूं, की उमास पुॼंदा एन के वरी अस, न चंडु दरिया ते वञी करे, ई सभु सत शयूं खणी वञबियूं एन, अए भई, कंहिंजी बास बासयल हूंदी आ अए, मिठाई आ पेड़ो आ जेको बि बासियल हूंदो आ, अएं असांजो त वरी इहो आहे, मालपुड़ो बासियल आ। इहे सभु सॼी थाली ठाहे, पो अखो पाईंदायूं सुबू जो। दरिया ते वञी करे, पो हाणे परियां आहे दरिया त, पो असांजे घर जे ॿाहिरि नलको आ, त उहोई असांजे दरिया त उहो बि थियो, पो उते पाईंदायूं, अखो, वखो पाईंदायूं, परसाद चाढ़ीदायूं, झूलण जी आरती कंदायूं, पो पलउ वलउ पाए पो मतिलब इहो ॼेठ पूॼंदायूं, पो ॼेठ मतिलब छोड़जो।
अच्छा अच्छा अच्छा, सत माना केढ़यूं, इहे फिक्स ई हूंदयूं इन छा सत शयूं?
इहे त हूंदियूं ई अइन। मत्लब, तहां कंहिंखां बि पुछंदा न, त चवंदा मिठयूं सयूं अइन पुला आहे चौंरा आहिन, मोटा हू काबुली छोला ईंदा आहिन जे के चौंरा, उहे अइनि, अंबु आ।
छा हूंदा अइन अच्छा अच्छा?
हा, अच्छा वारा। अंबु आ का कारो ॼंमूं आहे, मालपुड़ो आ, इहे सत शयूं त हूंदयूं ई अइन। अएं ॿियू त जेको जेका बास चवांव ती न, जेंजो कंहिंजो नेज बासलु हूंदो आ, पाण सावण में नेज कंदायूं वॾी सतहिं, नंढी़ सतहिं जा
हूं हूं
इन में बि ईअं थींदो आह।
अच्छा!
मां जाम सां ॻाल्हायो आहे, त जाम ॼणा त चवंदा आहिनि, न असां कान कंदा आहियूं, असांखे ख़बर काने था म छ यार, ई त ॾाढो रिचुअल पुराणी रिचियल आहे त वाड़ हिकु ताजिब थो थिए, की हीअं रिचियल त असां नंढिड़ा हुआसीं असांए मम्मी मुंहिंजे ॾाॾा ॾाॾी सभु इहे कंदा हुआ त उअ त केॾे जाम पहिरियों जी आहे त उहो ई थो थिए की न, कुझु कुझु, जी जी
न माना मुंहिंजी सस जेको कंदी आहे, त असां उहो ई कंदा आहियू। त असां मां हिते वरी, मां एॾो वारारींदी न आहियां कुझु कुझु बि, मना, मंदर में जेको ॾिसंदी आहियां
मंदर में अच्छा।
त ॾिसंदी आहियां त, पो मां बि वरी थोङो व थींद आहिनि, जीअं ॿया माण्हू कंदा आहिनि ईअं, त हिते छाहे थोरा ॿिया ॿिया कास्ट जा माण्हू जंग जाम रहंद आहिनि। हा, बा कीय, मुंहिंजी ससु हुते उल्हासनगर में आहे त हुते चॻा थींदा आहिनि।
अच्छा।
त उहोई मां, मां माना कीअं ईअ जे जेको पुॼियो नियाणीअ ॾिनो
नियाणी खे हा, उहो ई थियो न, मलब, हिक तव्हांजी ससु मलब, तव्हांखे हेतिरी जानकारी आहे, तव्हांजी ससु कंदा आहिन। त उहो, उहो ई थी वियो न, ऐं तव्हां उनखे फॉलो करे करे भई, हलो नियाणी खे ॾियो पिया, त वॾो घरु त तव्हांजो हिकिड़ो थियो। त उहे कन पिया, त उहो बि उहो ई, हलाइनि वेठा अञा ताईं उहो ई आ न ह, न न इहो त सुठो त, त तव्हां उल्हासनगर में कान रहो आंटी?
उल्हास, मां कल्याण रोहनी हुअम, माना उल्हासनगर में मुंहिंजे सस हा हा, पंद्रहं मिंट आहे रस्तो, माना
अच्छा त भैया जी जॉब वग़ैरह अथनि छा?
हा हा, जॉब तन्, जॉब तन्।
अच्छा जॉब अथनि, तॾहिं तव्हां हुते आहियो विछड़ियल आहियो इअं? हा, उअई।
क वरी धंधो अथनि किरयाने धंधो अथनि हुननि खे।
अच्छा, उन्हनि खे धंधो आहे। अच्छा त उह होॾा गॾु हुनननि सां हूंदा, हा जॉबला त वरी थिए। चवन्ता उहे वरी मानी मानी केरु खाराइनि भई उन्हनि खे? सभु थो खपे अॼु त घर में।
उहो त आहे भई सॼो ॾींहुं घरमम।
खपे थो ऐं वेचारा उहो धंधे लाइ वञनि भई, जॉब कनि था की छा था कनि। त उन्हनि लाइ त वरी पाण वरी ठाहे रखूं कयूं ॿारनि खे।
हम, मूंखे बि ॿ आहिनि न ॿार।
ॿ ॿार, ॿई छोकिरा अथव?
हा।
अच्छा त उहे।
न न छोकिरो - छोकिरी आहिनि भई, छोकिरा अरिड़हें साले खां म किन, पढ़ाई हाणे हिकु बा्रे पूरो चई हाणे ॿियो बि पढ़ंदो वधीक, हाड़े मुंहिंजी गुड़िया टी वाय में आ।
अच्छा। सुठो आ न, भई ॿार त अॼुकल्ह सभिनि जा ई ॿार ॿुधू पिया त सभिनि जा ई पढ़ाई में अॻियां ई आहिनि।
हा हा।
न न इहो बि सुठो आहे न, भई पंहिंजी सिंधी कास्ट वाराा ॿार बि पई पढ़नि था अॻियां।
आ। हा।
न न इहो इहो ई सुठो आ। ॿियो बाक़ी छा आहे? उते कॉलेज वग़ैरह अथव तव्हांजे हुते कल्याण में?
हा आहिनि न, सिंधी कॉलेज आहिनि। एॾो मस्तु ट्रस्टी आहिनि सिंधी।
अच्छा?
सुठा सुठा आहिनि कॉलेज।
हा हा, न न सुठो आ न पाण ते।
त ऑनलाइन बि मां बि पाण टीचर हुयुमि पहिरियों। हाणे मां जॉब छॾे ॾिनो, त ऑनलाइन अॼुकल्ह जाम आ पढ़ाई। ॿार नथा वञनि न।
नथा वञनि ता हा इो ऑनलाइन पढ़े, त तव्हां छा छा टीचर हुआ?
मां स्कूल ई टीचर हूंदी हुअमि न, मां कॉलेज बि पढ़ाईंदी हुअमि इलेवंथ ट्वेल्थ।
अच्छा। त तव्हां बी एड बी एड कयो हुअ छा?
हा हा, मुंहिंजो ऐम एड बि थियल आ।
अच्छा तव्हांजो एम मां एमए कयल आहे, तव्हां एम एॾ अच्छा।
तव्हां एम ए शा में कयल आहियो?
मां हिंदीअ में कयल आहियां। मां राजस्थान में, मुंहिंजा पेका राजस्थानी आहिनि।
अच्छा। अच्छा।
त मां उते जी पढ़ियल आहियां।
हिंदी पढ़ाईंन्दा आहियो तव्हां? सब्जेक्ट पढ़ाईंन्दा आयो हिंदी?
पढ़ाईंदी आहियां दीदी, पर हिते गुजरात आ न त असां हिते कोई इंग्लिश मीडियम, ऐं गुजराती मीडियम हलंदो आ।
न न अॼुकल्ह ऑनलाइन ईंदो थव पढ़ाइण तव्हांखे?
अछा?
घरु वेठे हाणे मूंसां कीअं था ॻाल्हयो तव्हां?
हा।
तीअं ऑनलाइन थींदो न? गूगल मीट थींदो आहे। ज़ूम मीटिंग थींदी आ।
अच्छा।
अथव मुखे। मां बि मुंजी जाम ॿार ईंदा थव। जेके हिंदी सिखणी हूंदी आ।
अच्छा? त ऑनलाइन क्लासिस ॾियणी पवंदी आ इअं आंटी?
हा कलाक जा मिलंद तव सौ रुपया या ॿ सौ रुपया।
त पो इहो इहो कुछ ऐप हूंदो?
एप न हूंदो आ। वॉट्सप ख़बर तव न वाट्सप।
हा।
हुन ते नंबर ईंदा आहिनि न पो तव्हां पंहिंजो